हेलो
की हाल समाचार है यौ
बढ़िआँ यौ अहाँके हेलो
फोन किया कट जाय या
पता नहि की भऽ गेलैए हमर नम्बरमे कोनो गड़बड़ी भऽले क की केट गेल छोड़ु ने बताउ ने की सब भए रहल है ह
सब डाउनो भऽ सकैए सेहो कहाँ किछो कहाँ मम्मीे मम्मी केय ल के गेल छलियै कनि हॉस्पिटल बुझलियै
की होइ छै माँ के
ओ आँखि के कनि छलै आँखिक के मने तोखे माथा वाथा दुखाइ छलै बुझलियै
ह
तऽ उएह हॉस्पिटल झंझारपुर लऽ के गेल छलियैऐंख वला नुआ
मधुबनी लो के गेलियौ हेलो
कॉलेजे पर सब महिला सब गेल छलै ने तऽ उएह टर से कहने छली अभ झंझारपुर तऽ गेलियैे दवाइ देलकै बारह चौदह सो के
हँ
दबाइ देलकै ओथे चेक चाक रहलकै सब लगा लगाके
ह
मम्मी छलै चाची छलै दुनू गके गेलियै देखा देलियै दुनू गोरेकके मौसम तऽ इएह मेघन मेघन
एतय तऽ भोरसँ एतय तऽ भोर से बारिश भ रहल छै किआकि जगन्नाथ यात्रा छै ने
हँ हँ जगन्नाथ यात्रा छै
ह तऽ उड़ीसा मे जगन्नाथ जी के मंदिर छै उड़ीसा मे ई सबके बहुत रहे छै
हँ ओड़िसा मे छै जगनाथपुरी
हँ तऽ एतेक हमर घरसँ चारि क चारि किलोमीटर कहैत छैय चारि घण्टाके रास्ता
उड़ीसामे उड़ीसेमे छै जगरन्नाथ मन्दिर हमरो मोन करै जायके यार
अउना कियाकि जतय हम छी ने एतयसँ मात चारि पाँच घंटा के रास्ता छै तऽ ओहि छै जगरन्नाथ जी के ह ए जे छै जगन्नाथ जी के बहुत बढ़िया होइ छै मतल पूजा पाठ तऽ हो ई रथ यात्रा छै तऽ चार चार या साढ़े चारि बजे जेब आइ रा यात्रामे
अहूँ जेबै
हँ जेबे करबै कि भगवानके एतऽ छियै भगवानके दर्शन करै लए नहि चलै
सही बात है भगवानके दर्शन करने जरूरी है
ओर बताउ किस खाना पीना ब गेलै
हँ खाना पीना खेने छलियै दबाइ दौरी छलै कनि सेहो खेने छलियै सुबहमे
ह कथी भऽ रहल रहै जे दवाइ उवाइ चलि रहल रहै अहाँकेँ
नहि य ओ पयर में नहि छलोट चोटे जेना गिलठी जेना भ गेल बुझलियै इएहके दबाइ लेने छलियी हमपट्टी मे राँटी मे
ओ।
राँटी चौकि पर बैठे छै डॉक्टर आयुर्दिक वला
ह बुझि गेलियै भीड़ तमे बहुत
ओकरेसँ दबाइ लेने छलियै।
ठीके कऽ यौ डॉक्टर
ह डॉकटर तऽ ठीके छै
तऽ ठीके की एतऽ भीड़ सभ बहुत रहै छै
दस दिन खा कऽ दबाइ देखै छियै की होइत छै। त के बादे प पता चलते
आ मोनो कि करैय
कह हमू अलिय झञंझारपुर से चल दोकान दिशान ताहिके बाद गेल खाना खा लऽ
तऽ खन पढ़ाइ लिखाइ चलि रहल छै ओकरर अी फेरसँ बारबी करतै
नहि कहब ओ देखै छै आरा जना घ बिसने पुरै अगरोर
यारू निखिल जीता है यार सेंटरो पर टाइम पर पहुँच नाम निखेल।
ई राजा के भरोसे रहि गेलै कोनो काम नहि भेले एकर आब कि करबे जेकरा जे लिखल छलै से एकरा पढ़े मे मनो नहि लगै छै छौड़ा के
सैह तऽ कहय छै आय कते बढ़िया पढ़िते नहि छै मधुबनी मे नहि तऽ अथी गावे मे जे रहै तऽ टीचर सभ जे कहै छै आ हम पढ़ा देल करबै तऽ सेहो करतै न
सेह न बात बुझ नहि करै छै ता नहि पढ़ै वाला आदमी नहि है पढ़ै वला रहै छीयै से मनु के अपने दै दसमी मे भेलै थर्ड डिविजन एक कोन ज्ञान राखि लेलऽ कय कॉमर्स से पता नहि
त रखते ता निकलि गेल रहतै शिवम सभ जेना शिवम फेर पढ़े मे तेज छई ऑनलाइन क्लास तलाश लेने छलय पढ़ई छै टाइम टू टाईम
ह ह शिवम तऽ पढ़ै छलै ऑनलाइन क्लास मे
ई मोनू के बुझाइ मेन छै कि जे लाइन मे एखन मोनू छै ने। अथी मतलब अहाँ सेलूने वला ओहिमे किछु छै ने भाई छै। दस साल छै ओएके बाद पूरा जिंन्दगी पूरा जिंदगी अह अहाँ मेहनत कर रहल छी ई है सभ कोनो वाला सरकारी नौकरी नौकरी वाला जे सभ आय जिंन्दगी सिक्योर है अपना भाइय के परिवारो के अकेला आदमी से थोड़ी न ओते हेते हमरा कोनो शौक ने या अपन घर दुआर मे रहै के गावे मतलब दस टा दोस्त छै घूमियए फिरिये हमरा ते खुद मन मारिके बाहर रह परे छै पढ़ परे बढ़िया नहि पढ़बै तऽ ए जे काजे नहि चलतै सेह ने
मोन के मार के नहि रहतै तऽ आदमी आगा बढ़े से नहि सकतै। कुछ करै के लेल कुछ खोअ पड़ै बुझलियै
बारहवी टाइम मे हम जे छलै बौआय छलयै इमहर उमहर मे रहै छलिए तऽ भाए हम टाइम टू टाइम पढ़ितो छलियै घर मे एक घण्टा तीन घण्टा चैर घण्टा टाइम देतौ छलिए पढ़ाई मे की करू
बताउ ओ सब कहियौ फेर तऽ आ की करबै एकरा मोन नै लगै पढ़ैमे
एकरा ट्वेल्थ भी करबा दियौ न केनातो ठेल ठाएल क ग्रेजुएशन करबा दियो एकरा केन्हैतो ठेल ठाएल क ग्रेजुएशन करबाइे दियौ
हँ ग्रेजुएशन करबे करतै की देखी
नै त अजैया वाला हाल भ जेतै फोकसबाजी वाला
हू ओकरा आदतो खराब छै छोराके देखियौ न
अजैया के अथी अजैया के देखे छै अजैया त छै कॉलेज मे सात आठ हजार रुपैया कमा रहल छै ट मज अपने प उड़ा रहल छै ई नै ने त घर पर देखै छै ई करबाक छै
आ ओ की भेलै संदीप जी संदीप झा वला मोहन यादव वाला की सिन भेलै यौ किछो भेलै कि नै ओहिमे हलो
की भइयो कमाय छै ओहो कमाइ है हेलो
हँ हाँ अजैया के
अपना आओरके रामजानकी मंदिल नय छाय
हूं
वेह
हँ सुनै छलै भेल छलै तऽ की किछो एक्शनो तेक्शनो लेलकै की संदीप झा
नय नय नय एक्शन की लेतै जे हेबाक छलै से भऽ गेलै सब कम्प्लीट फेसला भऽ गेलै ओतैय फैसला किछो नै बस एहा कहलकै सामाजिक मंदिर रहत सब गोटा औठु बैठु सब गोरा जे मोन करैया से करु अहाँ सब मंदिर प
से तऽ भेलै पर अथी जे मोहन यादव जी सन्दिग के गड़ियेलकै हन से तऽ नै करे के चाही।
नय गलतऽ बात छै सन।
ह कियाकि अथी माएन लिअ घाटे मे जे नाम वाला गंग भऽ रहल छै। जेखन चन्दा मे कलहकैन कि केओ ब्राह्मणमे न केओ यादवमे न केओ राजपूतमे उठलै जे हमदैव चन्दा ओ बन्दा अपन बायके जे आठ करोड़ नो करोड़ के मन्दिर जे बनेलकै तओ अपन
नय चन्दा तऽ दैते बुझलियै चन्दा तऽ अपना सबके देतै मने माँगतै तऽ चन्दा तऽ जकरा जे जुड़तै से जेबे करतै तऽ पाँचे हजार दसे हजार करिक दैतै सब ओ मैन बात की भैलै मालूम य ओ चल न
करै छै आहाँ बात भेल छलै या सरोज यादव सब जे छै न।
फेर बच्चू बच्चू झा नय
हाँ
ओएह मना पता चलल रहा मना करि देलकै चन्दा वन्दा ककरो नय देल गेल रहै जे बजैे गेलैय तऽ कहु तऽ वह सब घरे घरे घरे घरे जाक कहलक चन्दा वन्दा नय देबाक य हटू
आ
हूं
आ किओ तऽ मना केलकै ने चलू जे ओ केलकै ह आ मान लिअ आदमी आठ नो करोड़ रुपया फसेलके या तो नाम अपन नाम नै लिखेते तऽ ओ तऽ भाइ मार्केटिंगेके चक्करमे करेलकैए
हँ ओ तऽ भाय बिजनेसमैन छै अपन बिजनेसमैन दिमाग लगबे छै
सेहा त हम कहै छी आब की करबै कररे
रे छोड़ा आम बिछके आबि गेलहिन रो
करे जे करे हमसब परदेस आ हम तब बाहर आदमी रहऽ लगलै आब हमरा ओते नहि छै
आम खाय छी रौ दुइगो आम मिललौ चेलबा सब आम बिछ बिछके आनैए खाइयए।
मौसम छै आमे खाय वाला मस्त आम
हाँ मौसमो आब भइए गेल खतम आम पूरा झरि गेलै हन
एब तो र आओर किलामे बहुत आाम खेलियै हमसभ बहुत खेललियै
आँय
एतऽ जत्ता छी एखन एत्तौ बहुत आम खेलिए
हय
हय कि ट्रकमे जे से ट्रांसपोर्ट करबाबे ने आम सब तब अथी कम से कम कते पांचो पेटी छओ पेटी एक गाड़ी में छोड़े एकी बीच मे हमर सबके आ ह आठ आठ आठ गो गाड़ी जाय छले रोज बुझ जा कते पेटी आब पाँच पाँच बेटी एनहिते गिफ्ट के तौर मे दो देब।
ओ
खाली पेटी लऽ जाय गाड़ी मे आम ले जेते तऽ ई राखू हमरा सा बहुत बहुत खेबो केलिए बटूबौ केलिए
जब आम खाइके घर पर त कहियो आम नहि खेलियै भायसंग कहियओ खेने हेबे एगो दूगो नहि तऽ अपने कॉलज पीछा पीछा वाला मे दोकान के पीछा मे छै गाछ गेलु जखने गेलु जखने एक डोल भरि केनि पानि लए क गेलहु एक डोल भरि गेल खेलु खूबक
दुर्जी किछ की
खाली जामुन के नेमान नहि करलु
आ एतऽ जामुन एतऽ जामुनो बहुत छलै जामुनऽ की ए एऽ छलै ने महंगा तऽ नै चलै ह त तऽ जामुन कीन कीन के आदमी खेलकै आ गाड़ी वाला मे तऽ जे गाड़ी वालामे जादा जामुन नै एलेय झूट किया कहब बेसी नै एलैय तहन ठीक ठाक एलैय आ कोलकातामे पता अय कोलकातामे साढे चारि सए रुपैया छलैय जामुन
ह जा जमुन टाइम जामुन टाइम मंदिर दिस देखलियै दू गो ठेला बला चल गे किछ देखाउ घर पर एलियै तऽ कतहु किछो नै सब झकड़ि झुकरि गेल
ह
कोनो बात नै आम तऽ खेलहु भाय आम तऽ अभियो जयबै तऽ चारि पाँच टा तोड़ि लेबैय गाछेमे
आ ओ सब
ह अभी जाइतो नै छियै हेतै तऽ आब काल्हि काल्हि जेबैय
कालेज पर त नै जैभी
पीछा दिस कालेज पर जे रहै छी पीछा नै गेलो कहियो भोजन पानि भेलैय
भोजन पानि एखन भेलेयह नै एखन कनि मीटिंग छले हा एगो काज वाला ओ क्लियर बुझलियै यै वैह छी जैयमे छी अपना सब मीटिंग क्लियर केलि ओ लेडीज वला छलैय आइ क्लियर कऽ कऽ फेर एखने अहाके मैसेज देखलउ त अहास कनि काल गपशप करब फोन काटब तऽ जैब कनि खाना पीना खैब ओयके बाद कनि काल सुतब
हँ सुतनाइयो जरूरी छैय
राइत मे त हमरा दु दुटा नै अथी अय नै आहाके आदत नै अय बरामदा पर राखि दैयतीन दु बजे चार- चार तक हम जागले रैह जाय छी त हमरा तऽ सुतऽ परत
नै नै हमरा तीन बजे चार बजे नै से एगारह बजे तऽ हम सुत रहै छी हमर सुरज चलै बात करै दुआरे साढ़े एगारह बजे मैसेज करमे हम कहलियै भाइ हम तऽ सुतल छी भोरमे देखलियै मैसेज
हमरा राजा केने छलैह नव राजा के कहलिय अ सायद रा मे नलिच भेल भोर मे कर राजा के नहि तऽ अहाँके लड़कासभ जे बात करै लड़कासभ अपना लग बहुत छै बात करै।
लड़का सबके दिन नहि बुझलहु
आरे जेकरा ने बात करे ला चाही आदमी की नहि छै हमरा लग दोस्त यार बात से हम सभटा दौर बेदरोजगार बेरोजगारीसभ भेटैत छै।
सब